हेलो
हेलो
हँ बाजू ने काम धन्धा भऽ गैल हँ यै
काम धन्धा कखनो खत्म होइ घर के किछ न किछ रहबे करत भरि दिन
से तऽ ठीक कहै छीयै बुझात कि आब भऽ गेल कऽ लेलली लेकिन फेर देखबै ने तऽ दु ए मिनट म बुझायत कि अब ई बाँकी है ई बकी है कते काम आब बाँकी यऽ
हँ बर्तन बर्तन के तऽ बाते नहि पूछू बर्तन तऽ तुरंते खाली होइ छै से आ तुरंते
इएह बात हमरो एते है धुआइ चले है जमा भयल जाय है मतलब बर्तन के बुझाय ढेरे लागल रहय छै आदमी ओेते नहि जेते बर्तन बर्तन क ढेर भऽ जाए हे
बर्तन अ कपड़ा सब हम बड़ा परेशान रहै छी मतलब तऽ कपड़ा खीचै सँ परेशान नहि रहे छी ओकरा चोपते त बड़ा परेशान हो चोपैत क फेर राखेमे हमर दिमाग खराब हो जाय
हमहु तऽ उएह करे छीयै एक बेर सारा सारा कपड़ा उतारे छीयै एगो चेयर पर मने कपड़ा डाले छिय ओ चेर पर पंखा मे बैठ जाय छै
आ ओकरा फोल्ड क क के धयने जाई छी हवा मे बैठ गेली सब आराम से फोल्ड क लेली एनाहिते करै छी
हँ हमहु तऽ मतलब एक एको दिन अगर एब्सेंट कऽ देब कपड़ा चोपते मे सरियाबे आ मोड़े मे तऽ हमरा की हयत ने दोसर दिन ओकरा देख कऽ हमरा माथा दर्द चालू हो जायत की आब मतलब जमा भऽ जाई छै
इह भोजाए केतो सह केतनो सही के धऽ दियऔ आ फेर कोनो आदमी एगो कपड़ा लेत
आ पूरा उकटा जाई छै पूरा ओकटा जाई छै एगो क पा निकाल सेट निकालू ने तऽ एम्हर उक्टू ओम्हर उक्टू उमहर गिराउ उमहर गिरा आ जेन सब कछु ज जादे बदमाासी करै छथिन सारा कपड़ाके मतलब हुनका सभके तऽ किछ लगबे नहि करैत छनि
हँ उएह भऽ जाय एगो कपड़ा हमरो ई छथिन एगो कपड़ा लेथिन दस गो बुझायत कि उकैट पुकैट कऽ धऽ दै छथिन
हँ हमहूँ बड़ा परेशान रहै छी कपड़ा सऽ कपड़ासभ हालाँकि हमर मम्मी हेल्प कऽ दै छथिन बर्तन सभ धो दै छथिन लेकिन तैयो करबाबय मे कनी खराब नै लागै छै सास सबसँ
नवावे भऽ जाइ हइ अपना मनसँ जे भेल हुनको समझ मे अबे हमरो सासथ तऽ करै छथिन अपना से आदमी के अ मे बने ह ने
हूँ हूँ करबा रहे छ लेकिन तैयो हमरा खराब लागैत रहैया एन तैयो बच्चा सभके चक्करमे भए जाई छै माओ के दै छथिन हेल्प
ह
के कहलियै हेलो
तूधू घचा क हेलो
हूम्म हम्म हँ-हँ आबैय आवाज
नहि आवाज आइ है
हमरा आबैया
हँ आबै हे
तऽ हँ तऽ उएह भऽ जाइ छै आब कनि साँझ के टाईम छै कनि चाय पी लियै तऽ आब कनि हमर पप्पा के छ ने कनि मू किछ भूजा उजा खाय के मोन करे छ साँझ में
हँ शाम कऽ कनी चाही कुछ
हँ तऽ हुनक लए कनि आब हुनका मतलब ओना तो आदत छैन चूड़ा भूजल या फेर मुरही भूजल किछु खाायके तोन आ कनि जाइ छनि तऽ ओ खा लेथिन
आओर सब कहियौ अहाँ
एन
अहाँ सब कते भ भाय बहन छियै
हम दू बहिन छी दू भाई छी बुझल
आ हमसभ आब हमसभ तीन हमसभ पहिले तीन बहिन छी ओकर बाद तीन भाय छी म तब हमर भाय सब तीनू छोट छथिन हमरा सबसँ
तऽ उएह बात हमरो छियै दू बहन छियै ओकरा बाद से दूगो भाय छियै
अच्छा तऽ हमर बहिन सब मतलब हम बहिन मे सबस छोट छी हमर दूगो बहिन आओर पैघ छथिन एगो रहै छै फेन टाटा मे एगो रहै छै दिल्ली मे बी छोट बड़ी दीदी दिल्ली मे रहै छथिन आ बड़की दीदी टाटा में रहै छथिन
अच्छा
आ हुनकोसब मतलब दू दूगो बौआ छनि दुनू दीदी के दू दूगो बौआ छनि हमरा एगो बौआ या एगो बुच्ची यै
ओ एतऽ के के छथिन अहाँके
हमर ससुरालमे मतलब हमर हसबेंड दू दू भाय छथिन हुनकर बहिन नहि छथिन तऽ दू भाय छथिन ने तऽ हुनकर बड़ का भैया जे छथिन नेऽ
से दिल्ली मे रहै छथिन हुनको एक एक लड़का छनि एक लड़की छनि
अच्छा तऽ ओ हुनकर परिवार दिल्लीए रहै छथिन
आहो ओ सब चारू आदमी दिल्लए मे रहै छथिन शुरुआते से ओ हुनकर सबके भऽ भ गेलैन बहुत ओ सब मतलब एक पन्द्रह सोलह साल स ओ दिल्लीए मे रहै छथिन आबै छथिन गाँव घर मे गर्मी छुट्टी सबमे आबै छथिन
हाँ छुट्टी मिलै हे तै तऽ जाइ हेथिन
हँ हुनक लड़की एखन एहि बेर नहि आबि पेलखिन
अच्छा
उएह कारण एहि बेर नहि एलखिन आ हुनकर बौओ छथिन मतलब हुनका हुनकर शादी के भऽ गेलनि सोलह सत्ताह साल भऽ गेलेन शादी के हुनकर बच्चा सब कनि पैघ पैघ छेन हमर अखन दू ऐकैस मे से शादीए भेल दू हजार एकैस मे हमर बौआ सब कभी छोट य हमार किनी हँ हमर दू हजार एकैस मे शादी भेल छलए दोसर जे लॉकडाउन लागल छलए ने
हँ हँ
ओहिमे भेल छलै और अहाँके कहिया भेल शादी
हमर तऽ बाइस मे भेलै लेकिन दिसम्बर मे भेलै बुझियौ तऽ बाइस खतमे छलै
हाँ नहि हमर तऽ भेल सात जु सात जुलाई क हाँ सात जुलाई के हमर शादी भेल दू हजार ऐकिश में
बाप रे बड गर्मी मे मतलब शादी भेल है ब एते गर्मी
हँ गर्मी मे भेल छलै
गर्मी में तऽ कुछो करे में बुझियौ तऽ हालते खराब भऽ जाई हे गर्मी
ये दादाजी को देखे आउ तऽ हम फेर अथी लेकिन हमर वा शादीे दिन एते बारिश भेलै ने एते बारिश भेलै मतलब कलकता मे भेल छलै शादी हमर खुबेक बारिश भेलल ओ दिन तऽ मतलब मौसम कोनो गरमी नहि छलै य दे के आओ ने दादाजी को
तऽ बारिश उरिश होइ है तऽ बुझियौ तऽ मौसम ठीके भऽ जाइ ह अभीे कते गर्मी हे लेकिन अभी कनि बारिश भ जायत तऽ बुझायत क कुछ मौसम ठंडा भऽ गेल
हाँ आ कलकत्ता में कनि कनिको पाइन हेत ने तऽ रास्ता में अहाँ के पाइन लाग जायत हँ ओए दिन ओहि बेर तऽ पानि खूबे भेल छलै तऽ मतलब हमसभ शादी में तैरे तैर कऽ गेवे कइलू समझ लियअ हालकि गाड़ी गाड़ी हेल्प कऽ देने छलै लेकिन तऽयो गली कुची मे थोड़े ने गाड़ी हेल्प करते लहंगा के उठाके तहन सादी करे ल गेल छलै
केहेन हाल छै मेरेज होल तक मतलब ओनाहिते क क सब गेबे केलै गली कुची में
ओना सब कहै छै कि लोहिया मे खाना मतलब कढ़ाइ मे खाना खाइ छै कढ़ाई में खाना खाय से शादी मे बरिश होइ छै पता ने कहिया खेना छलै खू बेक बारिश भेल छलै
मे ने बियाह शादी मे कीचिर पिचिर भऽ जाय है मन दूसरे भऽ जायत
आदो कथि लेथिन गरमा नहि दैलिये प्याज उयाज मिला देने छियै प्याज उयाज मिला देेले नहि करबेलियै
ह ओ हो जा छै
और सब कहियौ तहन
हँ आओर सभ त नीके छै ओनो कर इहो गेल कोन होल कथी पापाजी के नाश्ता दै छी कुछो की हेलो
हेलो
हाँ कहली कि पापा जी के कुछ नास्ता दै छियै की
हँ हँ दऽ देलियै मुरही लेकिन आइ की केलियै ने गरम नहि केलियै ओनाहते कच्चा तेल प्याज सब मिला के द दियै त कहे छथिन केना कनि गरम कऽ देैतियै तऽ कनि ठीक रहितेै हुँ ओर अहाँके बौआ के आवाज नहि आबै या कते छथिन
बौआ के आवाज नहि जाइ हेय बुझलियै बौआ के टी वी चला कऽ दऽ देने छियै ओ देखे टीवी मे लागल छै
अच्छा
ओहिमे ऊ खाली डॉग वाला वीडियो सब कहत कुत्ता वीडियो डॉग
हँ
उ शॉर्ट सब वाला देखे छै उएह रिमोट मे बता देने छी कि एकरे के टीपू टीपीहे ने तऽ ऊपर नीचा जेतै
अच्छा अच्छा
वएहा ओ लऽ के ऊपर नीचा करे हइ अपन बढ़बे हय देखे हइ शॉर्ट वीडियो सब
हाँ आऽ आऽ अथी वला यऽ अहाँ के मतलब ई
हाँ मोबाइल से कनेक्ट कऽ देने छी यूट्यूब नीक चला अथी क कऽ टीवी मे
हँ हँ वाय हुँ हुँ आ रिमोंट में अपन रिमोंट में अपन जे हाँ रिमोट मे अपन जे कहथिन से आयल जेतन
हँ तऽ शर्ट वला न निकाल देने छीये शॉर्ट वीडियो सब ओ सब उएह ओ बढ़ा बढ़ा क अपन देखे हइ
ह अहाँके बौआ मोबाइल ज्यादा नहि ने देखेय हमर तऽ बौआ सब भर दिन मोबाइले लऽ के बैसल रहै छै
आइ काल्हि के कोनो गिनने चुलने बच्चा हेतै बुझलियै से मोबाइल से ने नहि रहै है कम रहै है बुझियऔ से तबे बा अभी मोबाइले ले के चलते तऽ ओकरा टीवी मे हम बजा के एलियै हे
अच्छा अच्छा हमरो बच्चा सब बड़ मोबाइल देखेया
ह सुति कऽ उठली तऽ खाना खियली मोबाइल ओकरा बाद बुझियौ कि मोबाइल लेलिय तऽ ओकरा टीवी मे बझा देलिय ह
बिना मोबाइल के हुनका सभ के खाना नहि घोटाइत छैन
हाँ एहिओ बात एतौ छै
हुँ
कहबै की लऽ फोन दे तऽ कहेगा की भूत आओ मामा धऽ
की भेलै ने हऽ अपन छोटकी बौआ के कहलियै कि छोटकी बौआ दुपहर में खाना नहि खैत बुबू मांगत ताऽ हम कहले बुबू नी देंगे त कहे छै कि बुबू नहि दोगी न तो दूसरी मम्मा के पास चली जाएंगे तऽ हुनका कहलिए दूसरी मम्मी दूसरी मम्मा कौन है बोल रही है नानी के घर चले जाएंगे
हॅं
हँ तऽ मामा मम्मी के बाद दादी ने तऽ नानी ने
दू अढ़ाई साल के छै लेकिन दू अढ़ाई साल के छै लेकिन बाजय म नानी छै
हँ नहि हमर बौआ हे तो अढ़ाइे साल के बुझिय हइ अढ़ाई से साल से एक दू महिना फाजिल